ह हँ दीदी की समाचार।
ठीक छै। अहाँके
हमरो बढ़िआँ यए कतयसँ छलियै अपन
हम प्रिगिनल छी दरभंगा जिला केँ
जी
अहाँ?
हम तॅं छी सहरसा जिलासॅं, सहरसा मुदा एखन रहे, रहै छी हम पटनामे
ओ, हम छी दरभङंगा जिलाके लेकिन रहै छी हम आसाम जोरहटमे
ओ असम
हूॅं
ओम्हरका तॅं मौसम सब बहुत नीक रहै हैत असम सब दिस
नहि आ पहिले जेना छलै ओना तॅं नहि छै आब लेकिन हँ बिहार से तॅं बहुत नीक -नीक छै।
जे कियाकि हमसभ किताबमे एखन तक पढ़ै छी तँ पता चलेैयए ओम्हरका मौसम सब नीक रहै छै
हँ, एमहर बेसी गर्मी नहि पड़ैत छै जहन बेसी गर्मी पड़ल आकि बारिश भऽ गेल।
जे एखन तॅं इम्हर तॅं बहुत यए गर्मी करने घर पर दिस तऽ पानि पड़ैए मुदा एतय साफ नहि पड़ि रहलयए
ओ, नहि आ हम एखन नहि छी जोराहाटमे एखन हम नासिकमे छी। मुम महाराष्ट्र
हँ पुणे नासिक
हँ, पुणे नासिकमे हमर बेटा रहै छथिन एतय, ओतहि आयल छी
ओ, ओ
हूॅं, एतुका मौसम तॅं आसामोसॅं नीक-
जी, जी। उ ओतेक चते क्लाउड जे छै हमेशा छै सेमे रहे छै, कहलहुँ कि एकर जे छै मतलब मेन तात्पर्य की छैय कॉलिंग के हम- हमरा आइ तक से नहि बुझा देलक मतलब हम काल्हिये ज्वाइन करलहुॅंयए लेकिन अखन तक जे छै हमरा ई नहि पता चलल- जे कि मतलब ई किया जे छै शुरू करल गेल यए और किया मतलब एना कहै छै?
ओ, किछको हमरो पूरा नहि समझ- मे आयल अछि कियाकि हमरा स्टडी करयके टाइमे नहि भेटल एकरा। कियाकि हम जरनी करय लगलहुँ ज्वाइन केलहुँ आ ओकर बाद हम ट्रेनके बैस गेलियै दू दिन बाद, तॅं हमरा टाइम नहि लेकिन हमरा जहाँ तक पता यए जे- मतलब अहाँके तीस गोट टास्क करऽ पड़त।
जी
तीस गोटाके कॉल मतलब दुनू मिला कऽ जेना हम अहाँके कॉल केलहुँ अहाँ हमरा कॉल केलियै। सब मिलाके तीस गोटा करऽ पड़त, ओकर बाद नया कार्य देल जायत आ एक
अच्छा तॅं, जी
कम सॅं कम बारह मिनट बात करऽ पड़त, दस मिनट
जी।
दस मिनट बात करऽ पड़त, तँ अहाँ
लेकिन एहिमे एक- एकटा चीज हमरा लागल दिक्कत कि जेना मानि लिअ हम अहाँ अखन गप कऽ रहल कि गप्प अगर लम्बा चलि गेलै- तॅं बारह से जेना गप्प खत्मो नै होइ छैय काॅल कटि जाय छै बहुत बेर ई भेल याए कि जे कि बहुत गोटासॅं हम कॉल करलहुॅं लेकिन गप्प पूरो नहि भेल तामे फोन कटि जाइयाए
हँ, हॅं से से हमरो बहुत ई बुझा रहल ये जे मतलब हम ओनिसे कॉल करै छलियै, दू मिनट नहि भेलहेतेै कॉल कटि गेलै आ ओकर बाद फेर लगबैके कोशिश केलियै तॅं कहै छै नहि आपका टास्क हो चुका है।
टास्क भऽ जाइत छैय और छैय कि कहै छैय तीन घण्टा बादे फेर अहाँ ओकरा छियै फोन कऽ सकै छी
ह ई चीजके दिक्कत इ अहाँ व्हाट्सऐप पर मे जे यो ने ग्रुप ओहि मे लिख देबे य आस।
इ हमरा भेल कि जेकि हम मतलब जेबे
आशीष चौधरी छथिन एकर हे
क
कोर्डिनेटर त हुनका जे छैय से मतलब अहाँ अ कॉल कऽ के पूछि सकैत छी ओ अहाँकेँ समझा देता सभ बात
हुनकर नम्बर देल छै व्हाट्सएप म
जी।
हुनकासँ कॉल कऽ पूरा जानकारी लऽ सकैत छी अहाँ
तऽ इम्हर दीदी घर सभ आबै छियै कि नहि मतलब दरभंगा सभ
हँ ह आ हमर रिलेशनमे जतेक छथिन सासुरके सभ दरभंगमे रहै छथिन ने दरभंगा मझेलिया मधुबनी ओहि साइड मतलब। आबैत जाइत रहै छी जेना कोनो फंक्शन भेल, मुड़न भेल, बिियाह भेल, जनउ भेल, तऽ जाइए पड़ै छै।
हँ कियकि घरेमे तऽ हेतै भगवती सभ हेतै ने हैत
हँ भगवती ओतहि छथिन ने त हमहूँ किछु करब त भगवती पूजल तऽ जाइए पड़ै छै ने।
जेना हमहहुँ सभ छी रहै सहरसामे हमरा गाम य हमर सभके शाहपुरमे य तऽ मतलब रहै छी मतलब सभ दिन एते लेकिन कोनो ऑपरिजनल होय छै तऽ ओतय के गाम जाय पड़ै छै। इ्रेजके किछ दिन पहिले जनेउ सभ भेल रहै तऽ ओहोमे गेल द
हँ गावसँ जे पैतृक जगह अछि ओतयसँ मुँह नहि ने मरि सकै छी ओतय त अहाँकेँ जीवन भरि जाइए आबय पड़त।
हठ।
आ ई हमरो ध्येय तै जे अपन जगह मान राख
जनम होइै बहुत कम हो छै।
ह
कि हमर त पल उसाल पलबी
ह सही बात छै
रेटिव छै हमर सभ दरभंगा मधुबनी विस्त सभबे
नहि नहि गाव बहुत अच छै अपना मिथिला मे अमो निशा बहुत छै न
ह यब।
अपना मैथिल मे बहुत नियम छै। ओ एते नियम कोनो कास्ट मे नहि छै। एत। हूँ तऽ अहाँ की कर रहल छीयै एखन जॉब
ह
हेलो हेलो हेलो आवाज कटि रहल यऽ किया
पता नहि एतऽ तऽ नेटवर्क यऽ हमरा मे हेलो
हँ हँ आब सुनाइया कहू की करै छियै।
कहलौं एखन हम जेनडल कम्पीटिशन के छी तैयारी करैत एतय
अच्छा अच्छा कम्पीटिशन के तैयारी कर रहल छीयै हँ हँ।
जी
अच्छा अहाँ तऽ हमर बेटाके बराबर छी हूँ
जी
हूँ अच्छा ग्रेजुएशन कथीसँ केलियै?
उ तऽ हमर इंग्लिश ऑनर्स स रहै कियकि हम इम्हर इंजीनियरिंग के रहि तैयारी करैत तऽ। एक कात जे छै घर परथिन घर पर ल इपलयन भी होना चाही
हँ
इंगलिश न सा इंियरिंग
अच्छा ओ तब तऽ बढ़िआँ अछि हमर शुभकामना अछि अहाँके कम्पिटिशनमे जल्दी सफलता भेट जाय।
जी देखियौ लागल त ठीक
हँ भऽ जायत देखियौ कर्मे जीवन छियै आजीक अहाँ अगर मेन मेहनत के फल मीठा होइ छै। मेहनत करबै जरूर सफलता मिलथ।
कियाकी बहुत मतलब अंतिम तक गेलो रहे लेकिन अंतिमे मे
अच्छा ओ कोनो बात नै छै अ उ जे भी नीगेटिव चीज छै उ ओहिना होइत रहै छै पोज निगेटिव पॉजिटिव दुनू ने जिंन्दगी मे आबै छै यौ।
जी जी
ताहि दुआरे कखनो हतो हतोत्साहित नै होइ के छै। एक बेर नै भेलै दू बेर नै भेलै भगवान करथिन तऽ एक बेरसँब जरूर सफलता मिलतै।
हँ सेत छै।
अ ओ कार्यरत रहू अपन अपन कर्म करैत रहू कर्मके फल मीठा होइ छै भगवानो कहने छथिन। ने कृष्ण जे कर्म करो फल की चिन्ता मत करू तऽ फल के चिन्ता नै करू भगवान फल जरूर देता। जरूर देता जरूर प्रोग्रेस करब। आ एई ऐपके द्वारा हमरा एगो चीज ठीक लागल
जी
जे मतलब अपन मै थिल भाषाके लोकसँ जुड़नाइ हुनकासँ बात केनाइ आ
हँ कियकि हमहुँ जे छै हमर तरफ जे बाजल जाय छै त नै मतलब शुध से मैथिलीए बाजल जाय तऽ नै इम्हर मतलब हमसब ठेठी टाइपमे बाजै छियै।
अच्छा
गाँव गाँं सब के जे लेंगुएज छैतैतीटाईप में कोविड काल में हमरा पता चलल रहे। कि हमर एकटा फेसबुक पर फ्रेंड छथिन बनगाँंव से बनगाँंव नाम जानते हेबै हँ तऽ बनवान छथिन तऽ हमरा ओ कहलखिन कि अहाँके मैथिली सीखयके मतलब ओकर स्किप्ट सीखयके तऽ हम कहलहुँ कि हँ हम तऽ भायइ सीखब। तऽ हमरा फेर व्हाट्सएप ग्रुपमे हमरा ओ कोविडे कालमे जोरलैन। तखिन रह दू हजार बी कृष्णअ जी तब हम ओते जब सिखलों ने त ग्रुप मे जे मेसेज रहे आबे त ओ शुद्ध मतलब मैथिली मे लिख ाबे रहथिन कआाकि सबस दरभंगा मे सब रहथिन जे भी ए सब आत रहै हुनका मतलब धीरे धीरे हम पढ़ियै कि मतलब कहना जे छै बाजल जाइ छै। जेना हम सब अपन मैथिली बाजैत ऐतै बाजै छियै।
हँ नहि नहि तऽ केलो आब आब तऽ आब तऽ सुधे मैथिल मैथिल बाजि रहल छीै अहाँ
एखन बाजै छी जेना घर सब पर फोन तोन होइ छै ने तऽ जेना गुरूजी सबसँ बात सब करै छी। कहै छै वहं सब फेर से देखैत तऽ मतलब कहलक क कथिी मतलब जे छै? सब चीज करै छै लोक सब सुनैएा कहै छै बे उमहरका वालला भाषा बाजै या
तऽ हम हमरो सह प्रॉब्लम छले हम छी सि हमर नैहरा सिंघिया। सीघि या। मेछै से ठेठी बोली छै। आ जखन हमर विवाह भेल मझोलिया तऽ ई एते शुद्ध मैथिल छलै आब हम कही हमरा बहुत प्रॉब्लम हुए आ मजाक उड़ाबय लगे छै ने इम्हर के ल लोकग सब
इम्हर जेसो जे छै मैथिल ई जे छै मजाक बेसी कनि बनाबयके अछि।
हँ बहुत मजा आब छै एकर भाषा केहन ठेठ छै एकर भाषा केहन एहन छै तहन धीरे धीरे धीरे प्रयास कऽ कऽ अखन तैयोपूरा शुद्ध नहि भेल लेकिन हँ बाजि लै छीिय
भेल कियकि मतलब अहाँ कहैत अछि मैथिल तरफ से सब दिन अपन दोस्त सब जे छै इएह पारके छै
ह आ हमर जते जोड़हट में रहे छी ने ओते मैक्सिमम लोग जोड़ हमर सिनियाद तऽ ओकरा सबसँ बात करैसँ अगर हम शुद्ध मैथिल बाजब तऽ हँसऽ लागत ई दीदी तऽ अलगे भाषा बाजै छै तऽ ओ हुनका सबसँ बजलहु तऽ दुनू मिक्स भऽ जाइ छै तऽ
तऽ हम जे छै ई दू हजार बीसे मे तऽ हम इे कोशिश करैत छीिय गुरुजी सब सबसँ आधा घं्टा पौने एक घणटा व्हा्सप पर ई गपे के ले मिथिलाकर कर कर करैत मतलब हम जे छै बाज ठीक ने तऽ हमहूँ कोशिश करियै कि जेना हम अहाँके सीखैत छी कि कऽ रहल छी फेर तऽ हम हमहूँ तब एतय जे छै एकरा हम अपना मे दिनचरियामेनलहुँं जे छै धीरे धीरे हमर ल जे ठीक भेल गेल ओना एक चीज छिय कह अगर कतहु जाय छीियै कि सामनाला हिन्दियो बाजै छै तोरा हम कोन ची मैथिली में बाजै जैसे कि हँ बुझू कम से कम जे हम की बाज ले चाहै छी अहाँकेँ नै बाइज होइ छै ओ अलग बात छै मुदा अहाँ हमर बात बुझियौ जे हम छी अहाँ केँ की कर
हँ एकदम सही करे छी हमहुँ बाजार हाट
तखन हम पटने मे छी तऽ तरकारी सब किनय लए जाइ छी तहन तरकारियो वला केँ अह भैया की भाव छै यहाँ केना बताब ओ जे छै आगू से बुझि जाइ छै तऽ मुदा हिन्दी में बताबैया लेकिन हम जे छै मैथिली छी लगभग मे सब जगह गप कम्फर्टेबल रह छी
कुल सही कहि रहल छियै हमहुँ जे जायब ने मार्केट आ जते मतलब जेना सब्जीवला भेल आम फलवला भेल तऽ ओसभ जे छै से मतलब की करत खाली हिन्दी बाजत तऽ हम मैथिलीमे बाजब हम तहन एक दिन हम कहलियै रे अंग्रेज केँ बच्चा तू सब अपन भाषा केँ बढ़ावा किया नै दै छै ही अँ तू सब तोरा समने मे मैथिली में बात कऽ रहल छियौ आ तू हमरा से हिन्दी में टेटिया रहल छी की की बात तोरा मैथिली बाजा नै आबै छौ तऽ कहै छै की से नै दीदी आबै छै आदत पड़ि गेलै किया तऽ आसामी आ मारवाड़ी सब आबै छै न तऽ अपन भाषा नै बुझैत छै तैय दुआरे आदत
कियकि हम दिल्लियो गेलो रह मतलब एकटा कॉलेज मे हम गेलो रह पढ़य लए फेर ओ त लखित लेकिन हम ड्रॉप ड्रॉप अपन ड्रप आउट कए देलियै रैपिटे तऽ ओ कॉलेज म जा तक रहलियै ता तक हम सब मतलब दोस्त मैथिली में बात कर जेे प्रोपर मैथिल रह ओ आइब कऽ पुछै
तो तब जे छै हम कहिै कि अहाँ जब जानै छियै की कहलियै भैय अहाँकेँ घर जाय पर तै है अहाँ किया नै ऐलै तब आहाँ हम हिन्दी में छियै पुछैत की आहाँ मैथिल छियै मैथिली में
बहुत नीक करै छी बहुत नीक करै छी अपन भाषा जे छै से हम तऽ बुझै छियै संसारमे मैथिली भाषा एंड मीठ भाषा एको गो नै छै